हेलो
हेलो
आवाज अबै छै हमर अहाँके
हँ आबै छीयै
अ की करैत रहलियै अखन अहाँ
अभी तऽ बैठल लहलियै हम
अच्छा अच्छा की तऽ धिया
अ छै अभी
अखन इ त की धिया पुता उठलकै तऽ सभके जलपान बनेलियै बनाय उनाय कऽ खिया पिया कऽ तऽ नीक जब हो कारबार हो गेलै सब अच्छेसँ तब फेर की करै छियै फेर नहा धो कऽ बैठल छियै तऽ सोचलियै जे अहीसँ तनिका किछु बातचीत होइ जैतै तऽ ई गर्मी छुट्टी ट्टीमे कहीं घुमे उमे जाइके अहाँ प्रोग्राम नहि कले छी की
कयले छी बच्चा लोक के ले के जाइ छियै
अं कहाँके प्रोग्राम हइ
बच्चा लोक तऽ बोलत बोलऽ हथिन कि वाटर पार्क जाय ला लेकिन वाटर पार्क नहि ले जाइ अछि कही तनी धाम उम घुमा देबै
ह ए किए नीक बात अहाँ कहलियै ई धाम धाम से याद एयलै नै होतै तो जनक पुछल जइये यहाँ जनकपुर में तऽ बड़ नीक सीतााजी के मंदिर छै
हँ हँ बहुत सुन्दर छै
हँ तऽ जनकपुर चइल जइयै यहाँ वहाँ तऽ नीक बच्चासभ तनिका कुछ कुछ जेना मिलै छै बड़ बाजारमे खिलौना उलौना भी बड़ा नीक नीक मिलै छै आ नेपाल तरफमें न आ डेटो देख दखै छियै जे हमर सभके तनिका पॉकेटसँ मने कमें पैसा रहै छै जेना हमरसभके इण्डियन एक रुपआ भेल त उम्हर पचहत्तर पैसा के या पचास पैसा कुछ एनाहिते होइ छै जेना हमर सबके पैसा के ज्यादे वैल्यू होइ छै अमे तऽ उमहर खियाक खेलौनो सब उम्हर सब चाइना से अबै छै ने तऽ बड़ नीक नीक खेलौना सब अबै छै ओम्हर
आँ ओ
बड्ड नीक नीक खेलौना सब तऽ नहि होतौ उहे जायके प्रोग्राम कयले छी तऽ जाउ तनिका बाल बुतरू के लेके घुमा ले आउ
तनि बाल बुदरु के देखैबय तनि आ मन्दिर कैसन होवै आजकल के बच्चा लोग थोड़े ने जानै छै सब मोबाइल देख देख के खाली फालतू फालतू गेम ई सब वही सब जाने छी मंदिर के परम्परा ई सब कहाँ जानै छै बच्चा लोग
हूँ हूँ नहि तऽ अहाँ ले जेबै देखबै सिखबै तब ने बच्चा सब सब जनतै हूं नीक नीक नहि नहि तो हम तऽ इहे सोचलियै अखनी अभी बैठले रहलिय ह तऽ सोचय रहलियै है कि अभी वट वृक्ष के पूजा रहै तऽ केना भेलै केना कलियै अहाँसभ कयले रहियै कि नहि कयले रहियै
कैले रहलियै हम
आँ नीक लगलै
हँ बहुत नीक लगलै
हँ जेना की करै छियै अहाँसभ वट वृक्षके पूजा उजामे‌
हमलोग वही करै छियै का कहै छियै
ओने म हाँ वरु उहावरु सब सुहाग के समान पहिनक के
बड़ गाछ के पूजा होइ छै ओकरा मे मानल जा हई कि दे ब्रह्मा विष्णु महेश पार्वती ओहि मे वास करै हथिन
हूं‌ हूं हूं नहि बड़ी नीक ए एखन ने एगो कम्पनी के हम काम करै छियै ओ कमनी के नाम कार्या हई त की अहाँ आँ हम करै छिय आ की अहाँके जोड़ि दिय ओहिमे बड़ा नीक नीक
नहि नहि हम करै छियै बहुत अच्छा सोशल मीडिया छै बहुत अच्छा लाभ मिले छै ओकरा एक प्लेटफॉर्म बहुत अ -अच्छा होइ छै तनी आर्थिक मदद हो जाइ छै स्मार्ट फोन के द्वारा काम होइ छै ने
हँ हँ
बहुत आर्थिक स्थितिमे मदद हो जाइत छै
नहि अहाँ ठीक कहै छियै आ जे देखियौ ओ जे कार्यामे करै ला माने छियै जे ओहिमे कोनो घर से बाहरो नहि जाय पड़ैय छै औरत ऐं के ने घरेलू औरत सब के केनाहि ओ जाय बाय के नहि पड़े छै ओनाहि कते आदमी कर ले छै सब बैठल मे घरे मे
हँ घरे मे सब हो जाइ छै
हँ नहि नहि बहुत नीक काज छै हमहुँ सोचलियै जब अपना बहिन बेटी के नहि हइ हमर बहिन बेटी ओहिमे नहि जुड़ल हइ तो हम सोचलियै हम कहलियै जे नहि होतै तऽ जे कोर्डिनेटर होथिन एकर हुनका से बात करके आइ नहि होते है तऽ जोड़ देबै दू पैसा केकरो ऐते जते तऽ ओहिमे कोन नुकसान के बात हइ तऽ आ हँ तऽ अहुं के कोई है ना ते रिश्तेदार सगे सम्बंधि त जोड़ेके कोशिश
हँ हँ हँ जोड़बै हमूँ हँ
हं नहि नहि नीक काम छै आ कहैत रहलियै ह एखन अहाँ से जे हम ए म साल सोचैत छियै जे तनिका छठि उठैतियै तऽ केना उठाओल जाइ छै छठ उठ
छठ बहिन बहुत मुख्य रूपस सूर्यदेवके पूजा होइ छै बहुत पवित्र आर आस्था के महापर्व होइ छै ई
हँ
बिहार झारखंड आब त सगरो ई फैल गेल छै
हँ नै नै तऽ केना कयल जाइत छै जेना मतलब पहिलके सालमे छठ उठे बै अय तऽ केना उठाओल जाइ छै केना कयल जाइ छै किछु अहाँके जानकारीमे हइ कि
हँ हँ पहिले नहा खाय होय छै जेकरा मे क दु आ भात आ चना के दाल बनै छै
अच्छा
नहा धोआ के सब साफ सुथरा करके तब कद्दूके भात अ चना क दाल बनै छै आ फिर दूसरा दिन खरना होइ छे जेकरा मे शाम मे गुड़ के खीर बनै छै आ कतउकतउ तऽ पूरी बनै छै चाहे रोटी बनैत छै
हू ह आ की तऽ झ आ के त झारखण्ड में तऽ देखैत छियै जे दालि भात बनबैत छै ई सब
नै नै हम हमनी सब बिहारी छियै ने से हमनी दाल भात कदुआ बनाबै छियै
हँ हँ आ फेरो जेना मान लियौ जे ई खरना कयली त ओ खरना कर केे भूखले रह गेली ने न हँ हँ
खायके होई छै
हँ हँ आर खीर रोट टी जे चढ़ै छै से ही ने ह आ किया निकी की निक लगै छै घाट वाट में गेला में ते इ नीक लगै छै बालो बुतरु सब खूब खुश हो जाइ छै हैं आ की आहाँ कहब गरीब की कहब अमीर आ की कहब मने दुखियारी जेहन आदमी जेहन आदमी के शक्ति भेल एको रुपआ से लाखो रुपया से लोक करै छै ई पर्व के की बड़ा नीक पोरब होइ छै है आ पोरब ओने श्रद्धा के परब होइ छै छठ ट जेना होइ छै त हँ
चा बड़ा
हँ हँ छठ के लेके आ कि हम त उहे अभी सोचलिये बैठल बैठल जे अखन देह हाथ चल रहल हई त तनिका एक दू साल जे ई पार लगतै देह से से कर लेबै त हम कहलिये जे तनिका अहें सभसँ पहिले पूछ लियै कि की की एहिमे होइ छै जेना हमरा सबके यहाँ आर जे करै छथिन माय ओय करै रहलखिन हैं जेना पहिले मे त हमसब जेना बाल बुदरु रहली तखनी देखली त ओसभ त मोन अब न ड़ै छै लेकिन त बिसर गेलै आदमीके अतेक दिन हो गेलै त बिसरि गेलै लेकिन फिर भी तनी तनी मोन पड़ै छ त देखै छै उहे याद पड़ै छै त देखे छियै जे मााय वाइ त सुपली उपली बड़ नीक सजे छै केते खजूर बनबै छै आ केते हूँ आ फलो मूल बड़ी अबै छै
हँ सब फल होइ छै कन्द मुद होइ छै फल होइ छ
हँ देखै छियै हम मने हमर माई करै जब रहै एखन जे अब त नाय करै छथिन बड़ी बुजुर्ग हो गेलखिन तब त से नह पार लगै छै पुतहु हुतो हुनकर करै छै त देखै छियै ज भरे अंगना मे फल साज दै छै दौड़े दौड़ कोनो में नी नी है तो कोनो मे मूले मूली है दरक है हल्दी है
हई
हँ गाजर है कि बोलू गागर नींबू है छोटकी नींबू है अ देखू जे औंरा है अ देखू जे अहाँके सुथनी है मने की कह्य छी अलुआ है अहाँ के फेर त देख छी ऊखो ऊखो छोट छोट टुकड़ा क के केनाऊ खो खो डाल दै छै से आ बड़ बड़ी मतलब आ श्रद्धा से सुपली सजाबै छै मायी उई जेना खूब बढ़िया से चाउर के अपटन लगा के सेनुर एनुर से टीक उक के फेर सुपलि साजय छै आ साज के केहन बढ़ियां से सब साज उजके फेर दौरा मे साझ होइ छै उजै छै आ हे आहाँ एगो बात और जनै छियै की न कतेक लोग न ओमे हाथियों बैठबे
हँ हँ कोई भरी छै कूश भरे छै
हं आ कूश केना भरै छै
ऊ हा थी रहै छै चार गो ओकरा में दिया होय छै छोटका चार मुह वाला दियाा होइ छै करा में उहे चार बत्ती बना कर के मोली धागा के उहे जड़े छै छे आर कहै छियै ओकरा मे केतारी के गन्ना होइ छै छै न ओहि ओकरा मे बान् देै छै आ बीच में हाथियए रख देल जाइ छै
हं नहि की तऽ त
आ साड़ी कपड़ा वस्त्र चढ़ा देवल जाय छै जो अपन मनोकामना हय
हँ लेकिन अहाँ तनिका बिसरल छियै की हमरा तऽ बुझा रहल छै जेना देखियौ अहाँ उं उ जे हय न अहाँ के अ केतारी के जे अहाँ कहलियै बन्हाई छै की चारो बगल से तऽ ओ केतारी मे ने पियरे धोती मे जेना हमर माइ करे छथिन ज
ओहो सब जगह के अलग अलग परम्परा भइ छै न
हँ बन्है छथिन अच्छ आ चलू ने तऽ तनिका धिया पुता खाय लऽ माँगै छै फेर फोन करब आहाँके ठीक है ठीक ठीक प्रणाम